नमस्कार।
नमस्कार बहुत दिन बाद भेंट भेल आय कल्ह कॉलेजेमे बहुत व्यस्त चैलि रहल छल। ताहि लेल बातचीत नैहि भए पाइत रहल छल।
परिक्षा प्रोजेेक्ट आ राष्ट्रय कारण समय नैहि भेटै छैय। मुदा आब तै राहत भेठल। कारण कॉलेज गर्मी छुट्टी घोषित कैय देने अछ।
हँ जखन छुट्टी घोषणा भेल तखन मन बहुत। खुश भ गेल लगातार पढ़ायक बाद थोड़ा आराम जरुरी होइत अछि।
ई समय सबसे अच्छा लागेत एैछ एही बेर छुट्टी मे की योजना छैय?
हम सोचि रहल रही जे अहि बार। कही बाहर घुमल जाएल जाय। घर मे बैसल-बैसल छुट्टी बिताय छै। नीक अछि जे कोनो सुंदर जगह घुमि लेल जाय।
ई त बहुत नीक विचार। अभि तक कॉलेज।
तोर आवाज नै आबत अछि।
आवाज नैय आबत अछि?
अभी तोर आवाज आबात अछि।
इ त बहुत नेक विचार अछि हमरा घुमै जाय के बहुत म अखीरकार कॉलज जीवनक यादगार समय। कारक यात्रा से बने
बिल्कुल सही सच। हम सोचै रहल जे एहि बेर मनाली घुमैय जाय-जाय।
वाह मानाली तऽ बहोत सुन्दर जगह छै। पहाड़ बहोत आकर्षक
हँ बहुत दिन सँ मनाली जायके इच्छा छल। सोशल मीडिया आ विडियो मे मनाली दृश्य देखे के मन। औरो उत्साहित भ जाइत अछि।
सच कहूँ त मनााली घुमैय लेल बहुत अच्छा स्थान विशेष रूप से मित्र सब।
त मोबाइलबा अपन अच्छा से कनि राखत अछि तोर आवाज फ्रेश न होइत अछी।
हा
तऽ चलू एहि बेर गम्भीर-रत्ता से योजना बनाबै छी। पहिने ई तय करी जे कतै से यात्रा शुरू करब
ह ई सबसे जरूरी बात अए हमरा हिसाब से पहिल के ट्रेन सीर्फ दिल्ली या चंडीगढ़ जायल जा सके त अछि। फेर होते है बस या टेक्सी से मनाली पहुँचल जाय
सही बात ह आ ट्रेन यात्रा सस्ते आ आरामदायक होइत अछि।
ह मुदाटिकट समय पर बुक करैनाय जरूरी अछि। ने तैय बाद मे बहुत परेशानी होयत अछि।
बिलकुल गर्मी छुटी में बहुत भीड़ रहैत अछि।
हय हमरा सब के जल्दी टिकट-